हँ नय उठेतो तऽ हमर एकटा ओर कैट जात
आब एहन भऽ सकैत छै जे अहाँके फोन नय उठेबै
हँ चलू बहुत बहुत धन्यवाद ऐ मने के के छै अहाँके घर मे
सिंगल पर्सन
नय मतलब परिवार मे अहाँके फैमिली मे के के छथिन
परिवार में एखन तीनटा भैया तीनटा भौजी दूटा बहिन
सब बड़ छथिन अहाँ से सब पैघ छथिन अहाँ से
के तऽ बियाह भऽ गेल छै तऽ पैघ छथिन ने
अच्छा अहाँ सबस छोट छीय मतलब तीन भायजी पहिले फेर दो दीदी फिर अहाँ हाँ अच्छा
अपन गाँव अपन घरके एकटा लास्ट बर बचल छै
बल बर न बाल क
बर
बस जे बन त मने अखन भर क बलल
जा तऽ बर बनबै तऽ सभ के खुशी हेतै ने
हँ छोटी सही बात छै हम बर्बाद भेलु त अहाँ किया बचब सही बात
ह हमरो बर बनऽ पड़त ने
तऽ अखन नया नया मै अहांके घरमे ककरो बियाह भेल छै बट बेसी समय भऽ गेल छै
रुकू रु रुक रुकू रकू रुू हम त पाँच मिनटमे अहके कॉल करौ अहाँ कह करू हमराे दोबारा
हूँ